अच्ा हेलो हेलो
हेलो
हँ नमस्ते सखी की हाल चाल छै
ठीक छै सखी आ अपने आ हमरा तऽ ठीक छै सखी अपन बताबी
हँ हमरोक तो ठीक छै सखी तऽ की करै छै तू अभी
अभी तो बैठल छी सखी
ह आओर तोहर बुतरू की करे छै पीछे से पीछे से लगे छै कोई बोले छै सखि ओकरा न बोलेकेे छै
अच्छा सखी तऽ बुतरू तथोड़ा रुस गेलल सची
ओ रुशल
हँ रूसल छै सखी
अपन बुतरूके बोलै छै कि ना बोलै खातिर ओ पीछेसँ बोलै छै सब आवाज आबै छै
ठीक सखी
भोजन केँ की प्रबन्ध छैय
भोजन आजे तो सखी सेवइ दाल पूरी औरऽ वही मटरके सब्जी परर्वके कारण इ सब छै सखी इह सब बनाबै छै
हूँ
आ अपने आपन कय बनाबै छै सखी
ओ हमार यहाँ तो सखी बनै छै उ उ बनै छै पूरी आलू परवल के सब्जी आर हमर माइ अ ईसेबैय बनाबै छै
बहुत नीक छै सखी
हँ नीक तो छै सखी परव त्यौहार के दिन जड़ि आ आदमी शबन तरह तरह के व्यञ्जन बना के खावे छै मन लगे छै तोहार इलाका मे आज मौसम कैसन छै सखी
बहुत गरमी छै सखी आ उऔर
हँ
आ आब तऽ पानि पड़ै छै सखी तऽ थोवा सा थड़ा राहत लगै छै सखी
ओ हँ सखी हमरो दने आज बड़ी गर्मी कैले रहे छै सखी एते गर्मी के मोन अकबक लगै छै लेकिन शाममे एके जडी़ बारिश होवे छै तऽ जड़ी मौसम ठण्डा आय ल छै सखी तऽ तऽ सखी कहूँ घूमै फिरै के प्लान छै कि नहि
प्लान छै सखी लेकऽ पर ओ पानि पनेपर आब तब ब सोचै पड़ि सखी
ओ हँ सखी बारिश के मौसम मे तो निकले के बाद कपड़ा लता एते गन्दा हो जाए छै एते छिटा पड़ै छै कि आ किचिड़-किचिड़ मे कहूँ निकले के मनो न करै छै सखी तऽ भोजन हो गेल
हमरा हमरिक ले मनै छै से किछु हँ हमो हमरोग नओ बजे तक जानकारी छै सखी
ओ तऽ तोहर बुतरु कोन क्लास मे पढ़ै छै सखी
हमर बुतरु ए फोर मे पढै छै सखी
ह
च च
चौथा क्लासमे
चौथामे चौथा हँ चौथा बारीमे पड़ै छै सखी
ओ तब तो ढेरे बड़ छै तोहर बुतरू तो है ने सखी
हँ सखी
तऽ बुतरूज बुतरूस बदमाशी करै छै कि शान्ति से पड़ै छै
ब शान्ति से पड़ै छै कि कोइ मने विद्यालयसँ कोइ ऐसा शिकायत ना आइ छै सकि
तब तो बड़ी ठीक छै सखी तब तऽ बड़ी नीक बात छै ई तो बहुत सारा बुतरू लोक एत ऊधाम मचावै छै। कि ओकर घरमे कम्प्लेन आबै छै। कि तोहार बुतरू ऐसे बदमाशी करै छै। ऐसे करै छै। त सखी आज तुहनीके कही रथ यात्रामे घूमेके प्लान छै, कि नहि। ह। हेलो।
पुत्त।
हँ।
शुरूके काजना करै छै। खातिर जाय पड़ै छै
हूँ। ओ तऽ एते रातिमे जायके विचार छै तोहनी के कखनी जायके प्लान छै, के बजे
आ। पापा बोलै छै कि। बाबू बोलै छै, पुके दोकानसँ हँ। प्रणाम।
ठीक।
एतेक एक परिवारमे कोइ आइ छै, सखी बाहरमे तऽ ओहि छै
हँ, हँ सखी कोइ ने कोइ तऽ फैमिलीमे आबै छै, तऽ की करै छै?
हँ, हँ।
तऽ बुतरूके बाबूजी आबै छै, तब लेके जाइ छै, ने
त हँ सह
की ओ बोलऽ सखी, की बोलै छै तू?
घुमने लिए। अ।
नहि सखी हमनी तऽ घूम न हमनी के घूमेके। ब। हमनके कोइो प्लान नहि छै, घूमेके हमनी न जाय छियै। घूमे एते रातिके कोई नहि ने छै हमर घरमे हमर माई यऽ खाली हमी रहै छियै। तऽ यही खातिर नहि जाइ छियै, तेराति मे बाहर घुमे खातिर तऽ तु
अच्छा। तब। आब। आवाज नहि आबै, हेलो, सखी।